हुँ ठीक छिए हाँ हम ठीक छिए अहाँ सब ठीक छी हँ सब ठीक छी भऽ गेल खेनाए पीनाए हँ भऽ गेलै
अच्छा के
की सब बनल रहै इहे सत्तू भरि के पूरी बनेने रहियै दही रहै आम रहै
अच्छा
सब्जी रहै आलू के
अहाँ के भऽ गेल
सहले रहुं फलहार सब केलहुँ
एकादशी के सहल रहियै हँ एकादशी छेलै बहुत लोक तऽ काल्हिलो करतै
हँ जेकरा
जकरा बेर परतै से आइए केलकै उम्म बहुत लोक के कहलकै काल्हि करतै
अच्छा कहै छै गृहस्था बाला सब के ले पाइन पी
और धियो पुता सब सहल रहै की सब धिया पुता सब
नहि नहि धिया पुता सब कऽ आ से शिमला मिर्च शिमला मिर्ची छलै से ओकरे सब
सब्जी बनैलौं रोटी बनेलौं आ ओ सब अपन खा कऽ गेल आ हमरा सभ के अहाँ कऽ
आ हमरा सभके अहाँके फलाहारी बनेलहुँ से खेलहुँ
से तऽ सहलमे तऽ फलाहारिए ने केला
ह ह तऽ से भेल
हू गाम सममे त आइ तरार त त प द प तू ब हँ से त हमरो सब त साासे सहल छथिन केओ केओ काल्हि क
ह
गाँवोमे सभ रंगके लोक रहैत छै ने के आइयओ केलक केओ
हँ ही म
आओर सब उम्हरक मौसम केहन यै
बड गर्मी य दू दिन से अहाँके बारिश बंद भऽ गेल तऽ अहाँके बड गरमी एहन पुछू नहि
म तऽ बड पा‌इन भेलै आइ ह एतय तऽ बड पाइन आइ भेलै दुपहरिया क ह दू घंटा तक बड् पाइन ओ सबटा रोड सब पर पाइन खाद सब एक बट भेल हँ ई हम अपना बहिन बेटी के देने रहै न त कहलक हँ बड पाइन भेलै
आ
अते म क आ नहि होइए अपने दिन तऽ पानि आ पानि लगैए भनेने नहि होइए पानि मे अहाँ सबके देखने रहियै
होइया से तऽ ठीके छै लेकिन गर्मी बड़ लगैया
हँ जार हँ नहि अहिजुका मौसम ए तऽ ठीक छै ठण्डा ठण्डा
हाँ हाँ एखन मौ ह लै ठण्डा मौसम होयैत तऽ नीक लगैत हयत आब
हँ पानि पड़लै ने मौसम बर हँ हँ
पानि पड़लै तबत
ठ तख त तखर सबझ बात घर ह ब नीक छले लेकिन सब सहल वाला सब के लेल मौसम ठंडा भऽ गेल हमराे त अपन घर नहि एतुका लोकके लेेखिय आंहा के तहन त हमरा सबके त ओ निर्जला एकादशी तांय मौसम ठंडा छैय एहिसँ पन्द्रह पन्द्रहम दिन रहे ने निर्
हँ हँ हँ पंन्द्रहम दिन रह‌ए से आब अहाँके कहै से जे ओहिमे बड सुन्दर मौसम छै सहल भेल आ इ त आइ लगेया जेनाकि जे प्रचंड रौद रौद नहि छै लेकिन
अहा भेलो ने गुमकी गर्मी लगले तऽ भेलै ने
हँ हँ गुमकी केने या
हमरोसभके बड्ड गर्मी रहै लेकिन आजुका मौसम देखि कऽ बड़ नीक लागै छै ठण्ढा घरोमे सुतयवला तहन त हमरा सबके लगतै हँ हमरो सबके रहए लेकिन एखन जान बचल यऽ ह कनी अहूँ सब ने गर्मी में रहबै सब दिन ठंडे में नै न रहबै
ठण्डामे तऽ हम रहौ गरमीमे आब अहाँ जाउ गरमीमे
हँ हमरा सबके छै ठीक ठाक तहन ई छै हमरा सबके गर्मियो यए तऽ लाइट पंखा सब चौबीस घंटा रहैया ओ नहि कटै या
से तऽ आय काल्हि मे आब गांवों सब मे ओते नहि लाइन नहि कटै छै तहन त कनि बिहाइड़ हयैत कनि मेघ तड़कल कनि पानि भेल ताबे लाइन चट द काइट हँ
ओ सब अहाँके तार वायर रहय छै एतय तऽ बंबई सब मे अन्दरे अन्दरे रहय छै तऽ ओ सब खसे परे के डर नहि रहै
हँ तें ओतौ सब नहि काटे छथि एत तखन काटि लै छै आ पानि परबै तकरो
हू
तऽ एतय नहि तऽ अहाँके से छै जे चौबीस घंटा लाइट पानि एकदम रहत सब चीज
तइयो चौबीस घण्टा तऽ नहि तहन ई छै जे अपन रहै छै पहिले तऽ नहि रहै छलै तऽ आब जे हिसाबसँ रहै छै तऽ हूं तऽ नीके लगै छै
गाँव मे अहाँके अपशनो छै ने लोक कोठा पर सुतल अंगना में सुतल आ एहि मे की छै घर मे लोक पैक रहे छै नहि रहते तऽ प्राण छुटि जेते गर्मी स
खटिया लगा क लोक अङंगना मे सुति रहल
हँ दलान पर पुरुखपात दलान पर सुतल मौगी मेहर अंगनो मे कोठो प पर आब तऽ ल घड़ही घड़ही लोकक पहिले तऽ आब चारक घर चलिये गेलैय कोठेस के
हमसभ तऽ कोठा पर भागि गेलहुँ पुरुषसभ अपन अङगना मे सुतल खटिया ल ल क
हँ
जोरिया राति में तहन तऽ बड़ सुन्दर कोठापर सुतैमे नीक लागत ईजोत हम से रहत अन्हरिया रिया रहै छै तहन कनी दिक्कत होइत छै अन्हार रहल सौस इजोरिया राति अन्हार म डर होइय से ह उदेने उजोतो में कत्तौ जे छै ह नहि लालटेन डिबिया हं सांझ परत त लालटेन डिबिया किछु नहि चालु धरि होई वहाँ तऽ साँझ पड़े छलै चारे बजे जे स जे लालटेम म कारी नहि शीशा मे रहै छलै ओकरा छर स ओकरा मांजै हँ छर दऽ दियै आ एते छर स मांजियै न हम सब एगो नेट स नै होइ छै ह लम लालटेम रहै लेम्प रहै
ओ लैंप हमसब फोड़िये दियै अइ ला हमर साउस के सर्फ लग हाथ मे कारी लागि जाय तऽ साबुन सर्फ लऽ कऽ धोयके फुटि जायक एहि ले बुढ़िया हमर सौस बताह भ जाइ छै
आ नहि मैजतियै तऽ इजोते ने होइता कारी रहैत छलै लागल सौंसे
हँ हमर सबके ददिया साउस छलखिन हँ ददिया साउस छलखिन हँ बूढ़ सूढ़ छलखिन तऽ होइत छलनि जे ई कत्ते चीज कत्ते फोड़ैया
हमहुँ सब छरसँ माँजैत छलियै छर धऽ दियै आ एगो कागज लऽ लिअ ओहिस रगड़ियै तऽ झलक जाइ छलय
सुती नहि तऽ सुती कपड़ा
आ नहि तऽ सूती कपड़ा एगो रखै छलियै ह आ चारि टा तहन त लोगक तहन लोग के पोछा रहते एगो बात नै छै ने चारा घर सब ठंडा रहै छै एतेक गरमी नहि लगै छलै सेहो रहै
ह ठण्ढा रहै अंगनामे अंगनामे पटिया ओछा कऽ सभ भरि अंगनाके लोक सुतल
सुतले दुगो त दुआरि पर नीचा म सुते छले एगो सुजनी ओछा क
हँ सुजनी कहै छै पटिया ओछा कऽ
पटिया सुजनी जेहै भेटै वेहै ओछा क सुति रहियै
भैरि राति खिस्सा पिहानी हाहा ही ही करिते अंगना मे सब आब तऽ ओ एकता चलिए गेलै
तऽ आ चाय पियए के रहे छलै त स्टोव पजारै ले जइये गैस त आसे पर रहै त नहि त पतहर ल क हं हं कुसियार क जे ओ रहै पत्ता
हँ हमर माँ सबके देखै छलियै बाबा उठै छलै चाह पीबै लए तऽ माँ हमर पतहर लऽ कऽ अहाँके चाह बनबै छलै तहन बाबाक आ पतहर मे की चाह पत्ती स बेसी ओकर कारी रहै छलै
हँ ठीके ह ह ह ह ह तत्ते छर उड़े न ओ करिया वला जे ओ भरल रहै छलै आबक लोग क त बिमारिये भ जैत ठीके कहैत ई बिमारी भ जैत आ चाय चायके रंगो कारी भऽ जैते तत्ते ओ पत तैं त कहलौं त पत्ती के साफ कऽ जैत ह पतहर स पुआर स बनाइयौ न चाय देखियौ ने एते एते सब रहतै ओहिम परल ह ह आधा पत्ती ज या आधा करिया भ गेल ओकर बाद हं हं में ओकर
रंग पकड़ै छली
हँ बिस्कुटके काज करैत हेतै
अहाँके अथी छलै पहिले उ पहिलुका जमानामे छरो माटि मे ताकत रहे
हँ तऽ रह है ने
हू तैं जो तैं जो कचरो जे उड़े आ पीबै तऽ किछु होय आओर लोग ताकत गर रहै
तऽ आ पहिलुका टाइममे लोककेँ देखियौ बर्तनो हमसभ छाउरेसँ माँजै छलियै हँ पले तऽ दर चबी टकत छौउर धऽ दियै ओहिमे एक रति सर्फ खसा दियै कितने ल रह कहलियै बूढ़ सूढ़ सब चिकनी माटि सब देखियै पोखरि मे ओते माटि रहिते छलै चिकनी माटि वेह सब माथा मिर लै छलखिन
हँ हमहुँ सब आब शेंपू पहिरे कपड़े वाला चिकनी माटि सब तऽ नहि केने छियै मैया सबके कहियै आओर माटि भऽ जेतौ त कहलकै नहि साफ होइ छै तें केश क पहिलुका लोक केश नहि पकै छलै ओहि दुआरे
आ दाँतो चिकनी माटि ल क दाँतो माजि लै छलै
अहाँ कोयला लऽ कऽ अहाँ कहैत छी चिकनी माटि कोयला करिया से हमे दाँत रगड़िय हमहुँ सब
आ दाँत केहन मोती जकाँ झलकैत रहै छलै
झलकै दुआरे भरि दिन कोयला दाँत में रगड़ितों जे दाँत सा कोयला के नून दक के बुकि के रखियै पुड़िया मे
हँ नून आ कनि तेल मिला कऽ
आ नून तेल कोयला म
हाँ हाँ हम सब आ दाँतो केहन झलकै छलै मोती सनके
हँ तऽ हमसभ अहाँके कोयला के बुकि दैय छलो अय म नून द के सिलोट लोढ़ी पर पीस दैय छलै